और सब अब की कहै छैय और बताउ कि एखन कता घुमय ले गेल छलौ।
हम आय गेल छलौ मिथला हाट।
की सब नीक लागल ओतोका एयबेर हम अहीं के बाजै देबे अहीं बाजु। की सब नीक लागल ओतुका।
मिथला हाटमे हमरा सबसे बढ़ियाँ लागल जे शुरुआतमे आबे पर जे छैय पूरा जे देह गाँव देहात की कहै छैय मिथलांचल के जे सारा चीज बनाएल गेल छैय और पेहलुका जमाना के जेना कि भऽ गेल अहाँके भनसा घर भऽ गेल, तखन से अहाँ के जेना पेग पुरनका जमाना जे कि विलुप्त भऽ रहल छैय, ओता से सब चीज देखाएल जाय छैय ते काफी बढ़िया लगैत रहय या।
हाँ से चीज तो ओतौ छैय कि पुरनका चीज सब पूरा मतलब पूरा सयोजित कऽ के राखल गेल छैय भनसाघरमे मतलब केओ घुमय लाय अगर अपनो सबके तरफ मऽ जे कहथिन जे अब किनको भी मतलब अहाँ कहि सके छी कि केओ पूछतैथ जे कतय घुम सकै छी अहाँ सब गाँं के तरफ। तऽ अपनासब एकदम प्राउडली पूरा गर्वके साथ कहि सकै छीयै कि मिथिला हाट जा सकै छी।
हाँ आ ओतऽ विदेशो के लोक आबै छैय की तेहन कोनो ने छैय।
हँ बहुत लोकसब आबै छथिन अहाँके पता यइ मिथिलाहाट मतलब अररिया हमर नानी गाँंव एइछ।
हैय
हँ। हँ हमसब बहुत मतलब स्टार्टिंगे से जाइ छलियै घूमैय लए हमसब एक- एकटा चीज देखने छियै।
हूँ।
तऽ बहुत सारा चीज सब ओतुका जेनाकि भनसा घर में जे राख खल गेल या ढेकी सब या, मौनी सब या, पथिया सब या। ई सब चीज अब इम्हर लैम्प यअ लालटेन यअ डिबिया यअ इ सब चीज अपना सब के इम्हर पूरा विलुप्त भए गेल छै। आ लेकिन मिथिला हाट में एखनो तक ओ सब चीज सब किछ ओतऽ आ सबस नीक लागल ये कि ओतऽ हमरा श्यामा माई मंदिर के बारे मे कहलौ और मिथिलो हाट मे अथी बोटिंग जे मतलब नाव के सवारी जे कराबे अइछ।
हूँ।
से हमरा दुनू जगह पर बहुत नीक लागैया आहाँ केने छी कि नै।
हम नै करने छी बोटिंग हमरा इसब आहाँ के हम ई सब नै करै छी हमरा झुल्लो तुलो से बड़ा डर होइत रहयै पता नै कीया।
हमरा तऽ बिल्कुलो नै हम मतलब हमरा झूला सबसँ एतेक जादा मतलब नीक लागै अइछ। कि इन्द्र पूजा देखै लै जैब झंझारपुर मे जे होइया।
हूँ।
इन्द्र पूजा जे होइया। ताहिमे हम राम झुलाके मतलब स्पेशली राम झुला झूलेै दुआरे इन्द्र पूजा कहियो देखेै लए अल छी कि नै झंझारपुर
अहूँ की बात बस घुमै छी बढ़िआं सँ।
हम ई कहेै छेलौ कि इन्द्र पूजा मे मतलब झूला झूलेै दुआरे राम झूला झूलेै दुआरे हम मेला देखे ले जाइ छीयै और हम अहाँके बताउ हम झूला राम झूला खड़ा भऽ के झूलेै छियै।
तें हमरा हम एकर बेर बच्चे छेलौ तबे झुलल छेलौ मतलब बहुत करीब दसे बारह साल के हेहै तबे तबसँ हमरा तब से बड डर होय छेल्ला तहिय से फेर झूला तब
अच्छा हमरा नै हमरा नीक लागैया मतलब खास क ऽ डर होइय। तैय दुआारे नैय तऽ हमरा नीक लागैया हम तऽ ओतऽ मिथिलो हाटमे झूला सबके व्यवस्था जे यअ। उम्हर सबमे मतलब पूरा घुमने छीयै ओतुका कनि मतलब सौ सें के आब झूला सब के पराय मतलब पैसा कनि जादा लेबअ लगलेै हन लेकिन तैयो हम कहबै हम नै किछ खेएब मेला मे लेकिन हम झूला झूलबे करब। हमरा बहुत हम तऽ कहै छियै मेले देखै ले जाय छी छी इहे दुआरे झूला झूलै दुआरे
आ एगो चीज पता यऽ मिथिला हाट मे एगो चीज ई छै जे आहाँके जे छै से जब पर्व आरु जेनाकी भऽ गेल नया साल तऽ ओय सब मे टिकट सब काफी महंगा तबो कते भीड़ रहै छै मतलब एहिस लगैत रहे छै कि आदमी के अन्दर कुछ लगैत रहे छै। मिथिला हाटमे छै तभी ने एतेक भीड़ जे
हँ अइ ताहि दुआरे महग कऽ द या जेनाकि सण्डेके और कोनो जे नया साल हैत। या किछो भी पाबनि तिहार हैत ताहि मगर ओहिमे निक नृत्य कला सब कराबै छै ने मतलब जेनाकि कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करैत तऽ अहाँ जेबै ओ त विद अहाँ ओते जेबे घूमबे त ओत रहू रु रुकबे अगर कनि देर राइत तक तऽ संस्कृतिक कार्यक्रम अहाँ ओतऽ देखे के मिलत। तऽ ओत जे बनल यै जगह मतलब ह देख बन्द उएह डांस वांस के लेल गाना ताना के लेल तऽ ताहिके वजहसँ टिकट महंगा कऽ दैत छै जे जेनाकि टिकटेसँ ओ ओ पैसा वसूल करै छै सांस्कृतिक कार्यक्रम मे लगबै छै।
हुं।
तऽ ताहिके वजहसँ देखली कनि दिन पहिले तऽ आज तक न्यूजवला ए बी पी न्यूजवलास सभ आयल छलथि हँ।
हँ हँ।
धीरे धीरे कऽ क एतेक ज्यादा फेमस भऽ गेल छै ने कि मतलब आँही ब कहलियौ विदेशो सब त लोको सब घूमेै
हँ हँ। हमू देखने छल अहाँ के एगो न्यूज छै त चैनल पर देखने छल आयल त नाया साल दिना घुमय लए आएल छै त देख
हँ लेकिन घूमेय के चीज सब तऽ बहुत नीक छै लोको सब बहुत जादा अबय छथिन देश विदेश सऽ। लेकिन एगो चीज अहाँ देखने हेबै कि सब सामान सब कते महग रहै छै।
हँ इ बात हमहु कहब जेकी इ सब हँ सही बात
हँ मतलब एगो अहाँ देखबै की नॉर्मल अहाँ आइसक्रीम ओतऽ खरीदियौ। तऽ जे आइसक्रीम अहाँ पैंतीस टका मे एमहर कोरनाइटोक के लियौ तऽ ओ आइसक्रीम ओतऽ अहाँके पचास रूपया मे मिलत एगो नॉर्मल स प्लेट में चाउमिन खइयौ आहाँ भनसे घर के ल लियौ एगो लि लिट्टी चोखा अहाँ खेबै तऽ अस्सी रुपया दियऔ और ओहिमे दूटा लिट्टी रहै छै। और मतलब सब चीज बहुत जदा महग रहे छै और कहियो पाँच सौ वाला थाली के भोजन केयने छी कि नै।
हँ से सु भोजन नहि केने छै सुनल छी।
हँ तऽ ओइ भोजन म हँ ओहि भोजन में अहाँके देत बहुत रंग के लेकिन ओ थारी के प्राइस पाँच सौ रुपया। मरुआ के रोटी सब अपना हँ मड़ुआ के रोटी सब जे विलुप्त भ गेल यए।
हु।
से मड़ुआके रोटी सब देत साग देत ई सब खाइ लऽ देत। और और कीसभ घुमने छी और बताउ।
मिथिला हाट आर घूमल छी अहाँके तखन याह श्याम माइ मन्दिर सब घुमल छी और जादा जगहमे हम कहाँ ओते घुमल छै ना।
अच्छा मिथिला हाट पर ओ घुमे वला पर रील बनेने छी की?
नहि हम ई सब नहि करै छी हम ई सब हमरा ई सब पसन्द नहि या।
कोनो बात नहि छै लोक सबके देखे देख लै छियै उएह काफी छै। जेबै तऽ दूटा चारि टा लोक रील बनबैत रहत ओहिपर।
हमुंह सिम्पल रिंग छै आइ
बरिआँ अछि। मतलब ओहने हेबाके चाही आ इसभ चीज फालतू चीज भेलै। और सब सँ ओत जत लिखल छै मिथिला हाट ओत फोटो घिचबै के लेल कत एते भीड़ लागल रहे छै सामनेेहिए म, जतय स अन्दर प्रवेश करो ओतअ सामने मे।
तऽ ओकर तऽ मतलब इ चीज छै कि आब हमर सबके मतलब दीदी सब कहियो हमर सबके चाची के बेट ी सब छथिन ओसभ कहियो मुम्बई सब सँ ऐल छथिन। मतलब ऐल छलखिन ओसभ मिथिला हाट जायके लेल एते परेशान हम कहलिये कि आहाँ सब मुमबई मे नै घुम घुमै छीये अहाँ सब के मिथिल हाट जेबाक आय नै - नै एक बेेर देखतियै आ ओतऽ गेलाके बाद सभचीज एते महग - महग देखलखिन। एगो - एगो मिथिला पेंटिंग क पेंटिंग देखबै अहाँ, ओत मिथिला पेंटिंग सब केएटा दुकान छै। एगो - एगो मिथिला पेंटिंग देखबै, जे इमहर अहाँके बाहर में चैर सो रुपया मे ओ मिलत, पोस्टर मिलत, अहाँके पेंटिंग मिलत, राधााकृष्ण क फोटो सब रहत पेंटिंग के। ओ सब मिथिला हाट मे बारह सौ पन्द्रह सौ एगो - एगो साड़ी आठ - आठ हजार। त इ सब चीज कनि बहुत महग एगो - एगो फुलडाली
आ इ चीज, एहि चीज एकरा भी समझबाक चाही किएकि गाँव देहात सँ आदमी अबै छै तऽ ओते नै पढ़ कऽ सकै छै कियाकि मिडिल क्लास सँ छै।
ओहे बात कहै छी हम कि एतेक जैदा महंगा दै छै तऽ मतलब इहे छै कि बहुत जैदा लोक तऽ बहुत विजिट करै छै ओतऽ जाइ छै। लेकिन ओतऽ घुम मतलब सब घूमलक लेकिन खरीदलक किछ नै। मतलब नै के बराबर किछ सँ किछु लोक कनि मनि लऽ लेलक बुझयौ जे सस्ता मिलै छै। लेकिन मेहंगा चीज हम ज्यादा लोक केँ नै देख देखै छियै किछो नै लैत।
तहन तऽ इ नै कहब कि चौबीस घंटा थोड़े ने रहै छियै, तऽ नै पता की केना बिक्री होइत हेतै। लेकिन बड महग समान रहै छै हम सब तऽ अगर ब तो तोर खेनाइ पिनाइ के अलावा कहियो झूला के अलावा कहियौ किनलौ- तिनलौ नै ओतो स किछो। और कहियौ तहन?
नै हमसब गेलहुं तहन त घुमलौ फिरलौ हम ल अब एक आदमी छियै। के आदमी जेना कि खा सकै छै। आब सबके जब तक सब नै राहजिते तब तक नै कऽ सकै छै आहा बुइझ सकै छिये, जब ग्रुप मे निकलू त आहू सब जेना की आहा सबके फ्रेंड ऐय तेनहते हमहू सब घुमलौ फिरलौ, अहाँ केजे छै होटलट तोट तुलमनी के लिए तलना
ह इहे भ जाय छै कि अहाँ अगर राजियो रहबै कि कोनो बात में दूओ सौ लगतै पाँचो सौ लगतै त दोसर आदमी नै मानत ह ई भ जै छै।
त से भऽ जाइतै छै ओहन बात नै रह छै कि हमसभ ल मतलब पैसा तैसा क ओहन तरहक बात नै छै। मेन बात इ रहे छै कि मतलब सब कहलक जे चलू आब एते खैब तैब एक आदमी चैर आदमी रहल तऽ सबके बात सबके ल गैलेथ। चलै छै जेना फैमिली चलै छै तनाहिते जेनाक इन्द्रे पूजा। इन्दे पूजा गेल छलै एक दना देखै लास्ट दिना छलै राइतमे तत्ते भीड़ छलै तत्ते भीड़ छलै। जे हमसभ छीयेअहाँ ग्रेट के ग्रेट मिथिला छी बारह एक बजे रातिके बाइके से गेले छलियै एत आ तब चइल गेलिय बारह एक बजे राति ग्रेट मिथिला खाय लए।
पलान अचानक बनलै तऽ सोचियौ जहनकि झञ्झारपुरमे नहि बुलै छलै अतेक भीड़ छलै कहलियै भाइ तक किछु खाय वला ओह नहि छैय ग्रेट मिथिला ओत ग्रेट मिथिला एक बजे राइतके सोचयौ।
हं इएह बज छैय मतलब अहाँ सभके ई यऽ कि अहाँसभ लड़का छियै अहाँ सभके पूरा आजादी मिलल यऽ कतहु जाय आयब सक ै छिय हमरा सब के से नहि य ई दुख भए गेल हमरा एखन सुनि कऽ।
ए बन्द कर। ह तऽ हमरो सबके तऽ छैय कि मतलब माँ सब मना कर रहै छैय कि राइत बिराइत नै नीकलल कर। क रैत रहे छी।
लेकिन अहाँ सबके मना करैत छथि लेकिन तैयो अगर चलि जेबै वापस एबै तऽ दू तीन बेर बाय भऽ गेलै। हमरा सबके तऽ दोसर दिनसे जाइए ने देथिन
हँ ई त रहै छैय कि हमरा आरसँ कनि जादा अथी छैय। जादा मिलत काइज कऽ के रखै छी।
है न। और मतलब घुमैयो फिरैयो के हमसभ मतलब सालमे कतहु एक दू जगह गेलहुँ। देखियौ जेनाकि एखन हमसभके ओतो एग्जाम हमर सबके होइ छैय अहूँके तऽ होइत हैत ओते पंडौले मे।
हँ।
तऽ फेर ओतोसँ उगना महादेव चलि गेलियै उगना महादेव गेल छी कहियो।
हँ ओनो गेल छी हम।
हँ तऽ उगना महादेव चइल गेलियै नै तऽ ओहि स पहिले कहियो उगना महादेव नै गेल रहियै आब अहाँ सोचियौ कि उगना महादेव कहियो नै गेल छलि।
नहि तऽ हमरा द हमरलो की त ओतय रहबो करै छैय तऽ मतलब पढ़ाई-लिखाई एना-ओना में टाइम ओतय बार करि रिस्पॉन्सबिलिटी वगैरह रहे छैय बहुत सारा जिस पर नहि होते टाइम। आब नहि दिल्लीए में छैयतऽ इंटरशिप करैत छै तऽ मतलब सात-आठ साल पढ रहै छैय तऽ नहि टाइम बचते जे कहियौ घूमय तुमै लऽ नहिए गेल।
एखनो तऽ अहाँके प्रोफाइल फोटो लागल या से अहाँ कतौ घूमये के लेल गेल छी।
कथी पे व्हाट्सअप पे। एल-एन-जे कॉलेज गेल छैय। कॉलेज के छियै।
तऽ कॉलेजो तऽ गेले हेबै न घुइमते हेबै न दिल्ली आ छोड़ू। अहाँ गाम स दिल्ली जाइ छियै दिल्ली स गाम अबै छियै इहो तऽ घुमनाइे भेलै न।
हमरा आरके तऽ ई छैय कितऽ ओतऽ नहि छैय ई सब इन्टरशिप करैवला एतऽ, एतऽ कऽ सकै छी तैं करै छी।
हँ से तऽ छैय और एकग्जाम में तऽ आबैयए पड़त गाम। हूं और दिल्ली में एखन तक मतलब कते दिन स रहै छीये दिल्ली मऽ।
हम तऽ अहाँके टुएल्थ के एग्जाम देला बाद एतय कनिटा तऽ जे छैय से तैयारी करै छलियै अथी खरीदबैके अथ दुनू चीज करै छी।
तऽ उतऽ मतलब दिल्ली गेलियै तऽ की पूछै छेलौं। देखियौ हम्मर दिमागे स उतैर गेल किछ पूइछ रहल छलौं
ई सब बात व्हाट्सप पुछबाक ई सब बात करबै तऽ पाइ नै बनत
ओहो कुनु बात यात्र त्रे पर ओ रिलेटेड यै न कि दिल्ली जा रहल छियै आइब रहल छियै तहि दुआारे हम ओ चीज के घीच लेलियै हम कहलहुं ई कि ओते दिन में दिल्ली में कतौ घुमय लए नै गेलियै एको दिन नै
नहि गेल छी पूरा लगभग सारा जगह घूमल छी अहाँ से कहै छियै
कतौ एक जगह के बारे में बता दिय कियाकि हम तऽ नै गेल छियै बस
ना अतऽ इण्डिया गेट भऽ गेल कालकाजी भऽ गेल तखैन स अहाँके चिड़ियाघर भऽ गेल सब लगभग-लगभग जते भी फेमस जगह अइ दिल्ली के सारा जगह घुमल छियै
कलकाजी बहुत फेमस छैथ हमरो एगो भाय छै ओ हमेशा जाइत रहै छै बीडियो सब लगबैत रहत एते सुन्दर भ